हेलो
हेलो
हँ बहिन ठीक छै
हेलो
हँ
हेलो कि हाल छौ कि हाल छौ हँ हँ हम्हूँ
चाय पी लें
किछ की करै छैँ अखने पीलों हे तोरा केना पता
हमहूँ अखन चायए पी रहल छी मैहिषी लए हँ सुइत रहल छलियै बेड़िया मे कनि देर पहिले
नहि पीबै छे बहीन
आब बहिन आदत लागि गेल बड्ड किछके हँ सही बात तु कहै छिहिन पहिले नहि पीबैत छले हँ आदत लागग गेल आब हमरा ई सब के चाय पिबऽ कि भरि भरि दिन
ह
फोन चलब एतेक फोन चल
हू
आँ
हया
चाय पिब के आदैत लागि गेल
त त जे कोन
आँ चाय पीबके
त
हँ चाय पीबऽ केना आदैत लाइग गेल अछि
सब लोगके ओत
की कहलियै नेटवर्क प्रॉब्लम छौ बहिन अवाज
कथी
ई
की
नीक किछु आदित नहि लागल हय हमरा अन्दर जते नीक आदत छलेय न सभ खतम भऽ गेल हमर माँ कहैइ छै
की कहै छौ तोहर माँ हेलो